हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार सब ठीक छै हँ सब ठीक छै अपन सुनाउ।
आशा करत छी जे केल एकटा बहुत महत्वपूर्ण विषय तक तकनीकी कृषिपर विस्तारसँ चर्चा करब चाहैत छी।
हँ
वास्तवमे बहुत उपयोगी विषय अछि आधुनिक तकनीकी उपयोग से कृषि क्षेत्र में बहुत पैघ परिवर्तन आबि रहल अछि।
हँ अब खेती केवल परम्परागत दृश्य नहि ह। बल्कि वैज्ञानिक विधि आ आधुनिक मशीन सहायता से सेव कयल जा रहल छै
सही कहलेय तकनीकी कृषि से समय श्रम आ लागत तीनो काम होयत अछि आ उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होयत अछि।
कहलियएमेमे किसान से बैठली ह ओ कहैत छलाह जे आधुनिक मशीनक उपयोग से हुनकर खेती बहुत आसान भए गेल छै
हँ ट्रैक्टर, सीडड्रिल, हार्वेस्टर आ ड्रिम पे सिंचाई जेकर तकनीकी किसान जीवन बदलि रहल अछि।
हमरा लगैत अछि जे माटिक जाँच करा कय खेती करब बहुत लाभदायक होयत अछि।
बिल्कुल माटिक क जाँच से सही खाद्य आ उर्वरक मात्रा निर्धारिते कयल जा सकैत अछि।
आय काल्हि मौसम क जानकारी मोबाइल पर आसानीसँ भेटी जायत अछि
हाँ एहि कारण किसान समय पर बुझाएन सिचाएन आ फसल काटने के निर्णय सकैत अछि।
आ ड्रोन तकनीक सेहो कृषि क्षेत्र में तेजी से उपयोग होबय लगल अछि।
ऐं सही बात ड्रोन ऐं कीटनाशक आ उर्वरक छिड़काव कम समय में प्रभावी ढंग सँ कयल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि तकनीकी कृषि से पानिक बचत सेहो सम्भव अछि।
बिल्कुल इंड्रिप्ट आं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली से बहुत कम पानी मे बेसी खेती कयल जा सकैत अछि।
समाचार में पढ़लियौ जे बहुत युवा शिक्षित किसान आधुनिक खेती अपना बनी रहल छथि
शिक्षित युवा अ तकनीकक सहायता से खेती लाभदायक व्यवसाय बना रहल अछि।
हमरा लगैत अछि जेविक खेती या तकनीकी कृषि दुनू मिली केँ बेहतर परिणाम दे सकत अछि।
सही कहली एहि से उत्पादन बढ़त आ पर्यावरण सेहो सुरक्षित रहत।
सरकार सेहो किसान सभ केँ आधुनिक उपकरण पर अनुदान दैत अछि।
आ एहि से छोट किसान सेहो आधुनिक तकनीकी अपनायब में समक्ष रहल छलथिन।
मोबाइल एप्स माध्यम से किसान बाजार भाव सेहो जानय सकैत अछि।
बिल्कुल सही जानकारी सँ किसान अपन उपज उचित मूल्य पर बेचि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे तकनीकी कृषि से किसानक आय बढ़ेबा में बहुत सहायता भेटत अछि।
हाँ लागत कम आ उत्पादन बेसी भेल ह से आम आमदनी सेहो बढ़ैत अछि।
आं कृषि वैज्ञानिक सब सेहो समय समय पर किसान सब केँ प्रशिक्षण देत छथिन।
सही बात परिशिक्षण से किसान नवीन तकनीकी सही उपयोग सिखैत अछि।
कल्हे हम देखलु जे एक गाँव मे सोलर पम्प से सिंचाय कयल जा रहल छल।
ई बहुत सहारनीय परयास अछि। सौर ऊर्जा से खर्च कम होइत अछि। आ पर्यावरण सेहो सुरक्षित रहैत अछि।
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे भविष्य तकनीकी कृषिक केर अछि।
बिल्कुल आधुनिक तकनीकी अपनापक किसान अधिक उत्पादन आ बेहतर एक जीवन प्राप्त सकैत छथिन।
युवा सभके कृषि क्षेत्रमे नव-नव प्रयोग करबाक चाही।
आ नव सोच आ नव तकनीकी कृषि कोँ औरा समृद्धि बना सकैत अछि।
आ तकनीकी कृषि देशक खाद्य सुरक्षा लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि।
बिल्कुल बढ़ैत जनसंख्या लेल पर्याप्त अन्नत उत्पादन करब स आवश्यक अछि।
बहुत नीक चर्चा भेल आय हमरा तकनीक कृषि केर महत्व आ लाभक विषय पर बहुत किछु सिक बाक अबसर भेटल।
हमरा सेहो बहुत खुशी भेल, आधुनिकेँ तकनीकी किसान आ देश देश दोनो भविष्य उज्ज्वल बना सकैत अछि।
हु बिल्कुल सही कहैलिए तकनीकी कृषि किसानक मेहनत कम करैत अछि। आ उत्पादक गुणवत्ता आ मात्रा दुनू बढ़बैत अछि।
अ कहली हम एके किसान से गप करैत छला जे ओ कहैत छला जे आधुनिक मशीन अपनावाला क बाद हुनकर आमदनी मे काफी वृद्धि भेल अछि
ई बहुत प्रेरणादायक बात अछी समयक बचत आ कम लागत तकनीकी कृषि केँ सभ से पैघ लाभ अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक किसान से आधुनिक कृषि प्रशिक्षण प्राप्त करबाक अवसर भेटबाक चाही
हँ प्रशिक्षण से किसान नव तकनीक सही ढंग से प्रयोग करब सिखैत छथिन
आजुक समय मे मोबाइल एप से किसान लेल बहुत उपयोगी साबित रहल अछि
हँ बिल्कुल अइ माध्यम से मौसम बीज खाद रोग आ बाजारक मूल्यक जानकारी तुरन्त भेटी जाय अछि
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए आइ सेहो कृषिमे प्रवेश रहल अछि
हँ एहि फसलक रोग पहचान उत्पादन अनुमान आ सिंचाई प्रबंधन मे स बहुत सहायता करकेँ अछि
हमरा लगैत अछि जे सोलर पम्पक उपयोग से किसानक खर्च बहुत घटि सकैत अछि
हँ सही केलियै ई बिजली पर निर्भरता कम करते अछि आ पर्यावरण संगरक्षण मे सेहो योगदान दैते अछि
तकनीकी कृषि से युवा सब खेती देिश आकर्षित रहल अछि
हँ बिल्कुल अब खेती केवल परिश्रम नहि बल्कि ज्ञान अ विज्ञान पर आधारित व्यवसाय बनि गैल अछि
सरकार केँ छोट किसान सबकेँ आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए पे पर निवेश ध्यान देबाक चाहि
हँ छोट किसान तकनीक अपनावैमे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत हय
कहलियै कि कृषि वैज्ञानिक कहैत छल जे भविष्य अस्मार्ट र्फार्मिंग अछि
सही बात सेंशर ड्रोन आ इन्टरनेट आधारित खेती भविष्य दिशा निर्धारित कऽ रहल अछि
हमरा लागैत अछि जे बर्षा कऽ पानि संचयन तकनीकी कृषि संग जोड़बाक चाहि
बिल्कुल जल संरक्षण मे खेती और टिकाउ बनत
जैविक खेती आ आधुनिक तकनीकी एक संग अपनाओल जाएत तऽ परिणाम ओरा बेतर होयत
हँ एहि स माटिक उर्बरकता पर्यावरण आ मानव स्वास्थ्य सभ सुरक्षित रहत
किसान सबकेँ समय समय पर कृषि मेला मे भाग लेबक चाही
ह सहि केेलिय ओतय नव मशीन नव बीच आ नव तकनीकल जानकारी भेटैत अछि
हमरा विश्वास जे तकनीकी कृषि से भारत खाद्य उत्पादन मे विश्व मे औरा मजबूत स्थान प्राप्त रहत
बिल्कुल आधुनिक कृषि देशक अर्थव्यवस्था केँ सेहो मजबूत करल करैत
विद्यालय आ महाविद्यालय मे कृषि तकनीकी पर विशेष शि क्षा देबाक आवश्यकता अछि
हँ शिक्षित युवा किसान देसक भविष्य बदलि सकै छथि
तकनीकी कऽ कृषि से किसानक जीवन अस्तर सुधरैत अछि
हँ बिल्कुल बढ़ल आमदनी से शिक्षा स्वास्थ्य आ जीवन शैली सबमे सुधार आबैत ऐछ।
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक किसान केँ वैज्ञानिक सोच अपनायब चाही
हँ वैज्ञानिक खेत स जोखिम कम आ सफलता बेसी भेटैत अछि
बहुत नीक चर्चा भेल आइक हमरा तकनीकी कृषि केर भूत आ भविष्यक सम्भावना स्पष्ट रूपसँ बुझायबमे सहायता भेटल।
हमरा सेहो बहोत किछु सिखबाक अवसर भेटल।
हम औरा एकटा महत्वपूर्ण बात जोड़ल चाहैत छी। तकनीकी कृषि के खेती अधिक लाभदायक आ व्यवस्था बनि रहल अछि।
हँ बिलकुल सही कहलियौ। आधुनिक तकनीक अपनाबैमे किसान सब कम समयमे बेसी उत्पादन काम कय रहल छल।
कालहि हम किसानक खेत देखलु जते ड्रिप सिंचाई प्रणाली से बहुत कम पानी उत्कृष्ट खेती करल जा जा रहल अछि।
ई वास्तव मे आधुनिक तकनीकक सबसँ पैघ उपलब्धि अछि। पानीक बचत आ फसलक गुणवत्ता दुनू बढ़ैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे किसान के माटिक प्रशिक्षण नियमित रूप से करबाक चाही।
हँ माटिक जाँच से सही मात्रा मे खाद आ उर्वरक प्रयोग कयल जा सकै। एहिसे लागत कम होइत अछि।
आब बहुत किसान मोबाइल पर कृषि विशेषज्ञ सँ सलाह सेहो लैत छथि।
हँ बिलकुल डिजिटल सेवा से किसानक समय बचैत अछि। आ सही जानकारी सेहो शीघ्र भेटैत अछि।
आधुनीक बीचक उपयोग से फसलक उत्पादन काफी बढ़ी गेल अछि।
सही कहलियै रोग प्रतिरोधी आ उच्च गुणवत्ताक बीच किसान लेल बहुत लाभदायक सिद्ध भय रहल अछि।
काल्हि समाचार मे देखलु जे ड्रोन से पुरा खेत पर कीटनाशक छिड़काव कयल जा रहल छल।
बिल्कुल एहिसँ समय बचैत अछि। मेहनत कम लगैत अछि आ दवाइक समान वितरण होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे तकनीकी कृषि बेरोजगार युबा सब लेल सेहो रोजगारक नव अवसर खोलि रहल अ छथि।
हँ हँ बिल्कुल। कृषि मशीन चलाबै मरम्मत कराय डिजिटल सेवा दे कृषि परामर्श अधिकार मे विकसित भइ रहल छै।
सरकार यदि परिशिक्षण केन्द्र संख्या बढ़ाय तो किसान सबके बहुत लाभ भेटत।
सही बात ज्ञान आ प्रशिक्षण बिना तकनीकन ससही उपयोग सम्भव नहि अछि।
मौसम परिवर्तनक प्रभाव से बचबाक लेल तकनीकी कृषि बहुत उपयोगी साबित रहल अछि।
हँ आधुनिक मौसम पूर्वानुमान किसान के समय अगर निर्णय लेबा मे सहायता करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येके गाममे कृषि सूचना केन्द्र होएबाक चाही।
हं एहिसँ किसानसभके एक हि स्थानपर सब आवश्यक जानकारी भेठि सकत
तकनीकी कृषि से उॅं फसलक भण्डर आ परिवहन व्यवस्था सेहो बेहतर बनल अछि
हा उचित भण्डारण मे फसल खराब नहि होइत अछि आ किसान के बेसी लाभ भेटैत अछि
कल्हि एक अधिकारी कहैत छलाह जे भविष्य डिजिटल खेतीक अछि
सहि बिलकुल सहि
अस्मार्ट मशीन सेंसर आ इंटरनेट आधारित कृषि खेती स्वरूप बदले रहल अछि
हमरा विश्वास अछि जे तकनीकी कृषि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था औरा मजबूत होयत
बिलकुल किसान समृद्ध होयत तऽ गाम राज्य आ देश सबभक बिकास तेजी सॅं
युवा सभके खेती के सम्मानजनक आधुनिक पेशाकऽ रूपसँ देखबाक चाही
आ खेती केवल परम्परा नई बल्कि विज्ञान तकनीक आ व्यवसायिक उत्कृष्ट संगम बनी चुकल अछि
तकनीकी कृषि अपना किसान बिस्थ विश्वस्तरीय उत्पादन सेहो सकैत अछि
बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण उत्पादनसे निर्यात बढ़ैत आ देशक अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत होयत
हमरा लगेत अछि जे प्रत्येक किसान के नव तकनीकी सिखबाक इच्छा रखबाक चाही